लागेछी दीदी
स्वागवती पुत्रवती रहु ठिक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हँ हमू ठीक छी बौआ ठीक यै
हँ बौओ ठीक है अहाँ कहू बौआ ठीक छथिन
हाँ सब ठीक छै झा जी ठीक छैथ
हाँ हाँ सब गोटा ठीक य और बताउ की सब भ रहल छै
किछ नहि भऽ रहल छै एखने चाय पानी भेलै अहाँ सभके भऽ गेल चाय पानी
हाँ भऽ गेल आओर बौआ की करै छैथ
बौआ सुतल छथि कनि अबेर कऽ सुतलैेथ ह आइ दुपहरियामे
अच्छा अ बोओ के हम अखने कोरा मे सुता रहल छी अहाँ से बात कऽ रहल छी
अच्छाऽ सुति रहल छैथ
हाँ एखने तुरन्ते सुतलखिन है
हाँ और सब तहन कहियौ
और सब ठीक यए अहाँ कहियौ एखन तऽ अहाँ बाहर आइल छी
हँ एखन हम बाहर आयल छियै कनि माँ के तबियत नइ हाँ माँ के तबियत नइ ठिक छ्ले ऑपरेशन लेलय तहि दुआरे कनी बाहर ए यै कनी मम्मी के अथी ध्यान राखेनाइ जरूरी छै ना तई दुआरे एलियै फेर चलि जेबै आब
अच्छह एखन कबतक कखन तक रहबै
आब देखियौ दस तारीखके फेर फ्लाइट के टिकट छै दस तारीखके चैल जेबै
अच्छा दस तारिख क जैबै फेर फेर दीदी के घर एकदम सुन्न लग तैन पहिले बड़की दीदी एलखिन तऽ उहो चइल गेलखिन आब
हाँ हाँ सुन तऽ लगबे करतैन कनि दिन पर की करथिन मुन लगबय पड़तन आउर सब तहन काहियो
ओर सब ठीक यए छोटकी बहिन की करै छथि
छोटकी बहिन कनि गेलियै ओहो ट्यूशन त्यूशन पढ़बैए एन जी ओ गेलियए पढ़बै ले
हाँ
ह ओर सभशब तहन कहियौ अहाँ खाना पीना कीसब भेलैए
खाना तऽ भऽ गेल अहाँके दाल भात आलूके भुजिया छलै आय अंडा उण्डाके सब्जी छलैए ये तरकारीसे सब खयलहुँ हे आब कनि चाय भेल रहै
अच्छह
अहाँ सब दिस मौसम केहन अइछ
हमरो सब दिस मौसम ठीके छै गर्मी बड्ड छै
बड्ड गर्मी छै
हाँ हाँ बड गर्मी छै गर्मीसे मोन बेचैन छै आइ के रौदो बहुत छलै या कर गर रउद छलैयए
ई तऽ छै लेकिन जेना लागे अखन मंगहौन जका आंहु सब दिश लेकिन मेगहौन जकाँ होइ छै पाइन ताइन नइ होइ छै
नय नइ पाइन तेने होइ छै और दूटा बूंद पड़ै छै और ई गूमस भऽ जाइ छै
हाँ उएह तऽ छै ओर गर्मी बढ़ा दै छै
हाँ ओर अहाँके माँ सब ठीक छैथ
हाँ हाँ सब गोटा ठीक छै सब गोटा ठीक छै कहलियै जे बहुते दिन भऽ गेल दीदीसब गप्प केला तऽ कनि करैत छियन
नीक केलहुँ ओर बौआ चलैत छथ कि नहि
बौआ एखन की कहू ओ ओतेक बीमारे पड़ै छथिन जे ओइस कमजोर भऽ जाइ छथिन आ फेर ओहिके बाद में मतलब किछो किछो पकड़ कऽ ठाढ़ तऽ भऽ जाय छै जेना ठाढ़ भए क कनि कनि कनि कनि डेग चलै छथिन लेकिन अखन बिना पक
हँ हँ कोनो नहि चलऽ लगता
किछु दिन पहिले बौआ के बहुते मोन खराब भ गेल रहै की कहू
कोनो नहि ठीक भऽ जेतै जब तक बच्चा छोट रहै छै ने पाँच साल के रहैत छै हमरो छोट छै अखन हमरो बहुत दिक्कत होइया अहाँक कते इहो छथि जे साउस सब छथि ओतऽ देख के रखै ले ओ सब हँ कोनो नहि धीरे धीरे सभटा ठीक की सभ खाइ छथि बौआ
ब बौआके तऽ आब दै छियै कनि कनि आब त दलिया बनेलों कखनो खिचड़ी बनेलों कखनो रोटीेये बनेलों तो उहे द देलौं गुइर क दूध में दालि में ओकरा पीक्स अथि पीस देलहु अथि मे मशीन मे तहन देलहुं ह पतला एकदम पतला रहै छै तऽ कनि पी लै छै आ मोटगल रहै छै तऽ नहि खाइत रहै छै आ दलियाा खिचड़ी तऽ एनाहिते पतला क क बनेलो आ तहन सूप जेकां पिया देलौं आ एना तऽ दूध पीबे छथिन
ह अहाँके दूध नहि पिबैत हेता
नहि हमरा तऽ दूध नहि पीबे छै त बाहरे के दूध पीआबे छियै
हँ कोन दूध पियाबै छियैनि बाहरके
बौआ के त आब हँ पाउ पाउडर वाला पियलियै अखन एक साल तक पियलियै ओहिके बाद आब बदलि देलियै दूध अथि टोंड वाला दूध जे अबैया से पिआबै छियै तऽ अखन ओ ठीक छै
ओ नीक करै छी
हँ तऽ की करबै आब नहि भेलै तऽ किछु ने किछु तऽ करहे पड़त तैं आओर बिमार रहै छथिन न माँ के दूध हुनका भेटलनि नहि
हँ हँ माँ के दूध बहुत अथि रहै छै न
सेएह सब या आओर दीदी के तबियत केहन छनि
हँ ठीक छै मांओ के तबियत ठीक छै आब कनि धीरे धीरे सुधार हेतै हँ हँ धीरे धीरे सुधार हेतै पानि तऽ ठीक आओर सभ तहन कहियौ
सेएह सभ यै
गाँव जेनाइ नहि हैता नहिरा नै ऐब
आब देखियौ कहिया आबैत छी एखन तऽ किछु नहि सोचलहुँ हैं जहिया ऐब अचानके आयब जहिया आबै छी हम अचानके आबै छी हमर किछो नहि रहैया सोचल विचारल
ओ झा जी झा जी ठीक छथि
हँ हँ ठीक छथिन आब तऽ जीतियो आबे वाला या कहिया छै जीतिया अहाँके बुझलियै
एहि बेर तऽ सभटा पाबनि लेटे ये जुलाइ मे तीस जुलाई क यै तीस जुलाई स स्टार्ट या अहाँ के साावन के अथि मधुश्रावणी जे होइया से ओहिके बाद फेर एखन तऽ बहुत लास्ट अक्टूबर मे तऽ दुर्गा पूजा अइ एहि बेर तऽ बुझू ओहे सेप्टेम्बर ई सेप्टेम्बरमे हैत अहाँके जितिया से अखन नहि देख रहे हैं पतरा वगैरह नहि देख रहे हैं
नहि तऽ ओ मलेमास दुआरे मलेमास सँ पहिले ओ सबटा पाबनि जल्दी भऽ गेलै आब मलेमास के बाद सबटा पाबनि लेट करतै
ओ हो
इएह सब ये आओर सासुरमे सबगोटा ठीक छैथ बाबूजी आओर ऐं दादी सासू माँ जे छैथ से सब
हँ हँ ददियो साउस ठीक छथिन बाबुओ जी ठीक छथिन हँ हँ जीजो जी ठीक छैथ
छुट्टी पर हेता
हँ हँ नौकरी वला इन्सान छथिन न आओर सब आओर सब अहाँ सब ठीक छी अहाँ के ददिया साउस सब गाँव मे सब सबगोटा ठीक छै ददिया ससूर ठीक छैथ हँ बात विचार होइये
हँ हँ कहियो कालके बात कऽ लै छियैन
हँ ओहो सब तऽ बहुत बूढ़ हेथिन
हँ एगो पचासी साल के छथिन बाबा दादी उहै अस्सी बिरासी साल के ओहो भऽ गेलखिन हें
हँ तऽ अपने से सबटा करै छथिन
हँ सबटा अपने करै छथिन
बुझियौ पहिलुका देह पहिलुका खान पान के इहै बात होइ छै ने पहिलुका खान पान के लोक के अलग देह होइ छै आब अहाँ हमर सबके जे देह छै खाद बला छै ह
हँ से तऽ बात सही छै आब तऽ अपना सब के टाइम मे लोग पचासो साल जीव जाय तऽ बुझबै बहुत
हँ आ उहो मे पचासो साल जीव जाय से आ जते अहाँ के ददिया साउस करै छैथ तते हमर ददिया साउस ओहन छथिन ओहन अपना सबके टाइम मे तऽ एखनो ने ओते ठेहगर हैब जे हुनका सबके फुर्ती छैन जे हुनका सबके जोश रहैत छैन काज इमहर उम्हर के से अपना सबके कहियो नहि भऽ सकैये जे एखन अहाँके सासू माँ के फुर्ती फूर्ति हैत से अहाँके नहि हैत एखन आ हुनका सबके अलग रहै छै आ अपन सबके जोश तऽ आओर खाद पाइन वला भऽ गेलै आब वला बच्चा सब के खादि पानि पर भऽ गेल छै ओ सब तैं एतेक बीमारो पड़ै छै ने
हँ की करबै आब ओहो सब बीमार पड़ै छथिन आब अवस्था भेलैन तऽ की करथिन
हँ हँ अवस्था पर तऽ बीमार भेनाइ अथी छै
आओर सभ कहियौ गाँवके हाल समाचार सब
गाँंवके हाल समाचार सबटा ठीके अए आम के सीजन अए नेबो वाला चाय पीलहुँ हें गाम सँ अन्ने रही नेबो ओकरे लाल चाय बनेलौं
नेबो मे तऽ बहुते नीक रहै छै स्वाद
हँ हँ ओ हरियरका नेबो के स्वादे किछु अलग रहै छै से ओकरे लाल चाय बनेलहुँ हँ माँ और हम पिलहुॅं हैं एखने
शरबतो बना कऽ पील कोरब नीक लागत
हँ हँ शरबत तरबत तऽ नय पिबै छियै बौआ दूध पिबैत छै त सर्दी तर्दी के डर होइए जे सर्दी तर्दी भऽ जायत
अच्छा हँ सेहो बात ये
तय दुआरे नै पीबै छियै बौवा बजितो हे त आब तऽ
हँ बौआ बजै छथिन बाबा काका ईसभ कनि कनि कऽ बजै छथिन ओहो मूडपर बाजै छथिन मोन रहै छनि तऽ बाजै छथिन नहि तऽ नहि बाजै छथिन
हमर बौआ तऽ बड्ड बदमास छथिन बड बदमास एकटा बदमासी के हदे पार क देने छथिन ओ तऽ
ह आइ काल्ह के बच्चे होइ छै तन
हँ ओ कहै छथिन नानीके कहै छथिन माँ आ नाना के कहै छथिन नानू नानू पप्पा हमर मामा छथिन छोटका मामा हुनका द ता एते लगाव छै जे
अच्छा
के अगर देख लेतै तऽ ओ ककरो ल तखन तऽ हमरो नइ चिन्हयत रहैया ऐना ओकरा सब सँ चिन्ह लागे छै आ छोटका मामा लगता ओकरा कतबो अह हमर छ काम लंग स लौ लेबै नय ऐत ओ
हुनका बच्चा सभ स सेनेह बेसी रहैत हेतै ने तहि दुआरे
हँ आ से ओ हम ग अलग बैसा लै छ ओकरा लए ओ बाबा के देखने बाबा और हमर मामा छोटका मामा कनि पातर छितर छथिन एकर बापो पातार छी पातर छथिन कहि दआे ओकरा लागै छै कि ओहह बाब बाबे छथि तऽ बाबा बाबा क के आब तऽ नानू कहै छै छै नानु नानु हुनका सनेे खेलेतनि खूब ओ हुनका सँ बहुत छनि ओर बाकी सभस बहुत अनचिन्हार लागैत छै फेर हमर छोटकी बहिन छथि ओ जे आबै छथिन साँझ क तऽ तहन करी दिमा टेंशन फ्री रहै छी जे ओ लतै हँ ओ करै छै तहन जे साँझसँ
अच्छा
आ नैतन फ़ेर दिन माउ के एखन ऑपरेशन वला देह छै कोड़ा तोड़ा लऽ नहि सकैया ओकरा तऽ बहुत दून होइत रहै छै जे हँ ली नातिन के ली करी एखन ओहि हिसाबसँ देहो तनी छै
नैय नैय एखन केना हेतै
हँ हँ एख सु तऽटाा कट कटा गेल पर घाव सब एखन नहि भरले या हँ कमजोरी बहुत छै देहमे एखन कमजोरिए बहुत छै
किछु दिन बुझेतै वएह ताकत तागत के चीज खाइत रहथिन पीबैत रहथिन ने तहन अपने कनि शरीर अथी हेतै मेन बहुत दिक्कत भऽ गेल ोलल ने हुनको
हँ हँ
ठ करभी आइ काल्केँ टाइम मे पता न बीमारी सब
आ देखियौ एकटा भाईजी छथिन छोटका भाईजी हमर सबकेँ हुनको बुझ देखियौ नाक केँ एते दिक्कत भऽ गेलनि हेँ जे अथी डॉक्टर कहलकै हे ऑपरेशन ले काल्ह हुनको से बात भेल तऽ एते अथी दुख ख भेल ओहो बेचार